हलो
जय झूलेलाल
जय झूलेलाल
कैड़ो हाल आ बढ़िया तां ॿुधायो?
बस मुंजो ॿि बढ़िया।
कांथां आयां पया ॻालायो?
मां राजस्थान मां तां?
मां दिल्ली मां।
अच्छा
हा ॿयो ॿुधाए? हा असां रोटी खाई वरतीसीं अउं तां खादी?
हा असां ॿि खाई छॾीसी।
अच्छा ॿयो हाणे छा था कयूं पया?
बस मां वेठी आयां तां ॿुधायो?
असां हध में लेटया पया आयूं।
अच्छा ह फ्री थी वया आयो कम हिते हाणे पअले त बारिश ॿि पए हां हाणे त सई आ मौसम।
अच्छा असांजे-असांजे इते त सॼो ॾींअ मी पयो हाणे बंद आ।
अच्छा हा हिते ॿि ईए। पाये पयो, पयो बंद तो थे, पये पयो बंद तो थे।
न असांजे हिते त लॻातार पयो ई पयो आहे।
अच्छा
हा
सई आह ॿयो छा खाधव तां रोटी में।
छा?
छा खाधव तां रोटी में?
मां पनीर ठायो हुयो अॼ।
अच्छा-अच्छा
हा
हा
तां दिल्ली आया आयो कॾि?
हा म मतलब हर साल हिक बार त चक्कर लॻंदो ई आ। मुंजी भेण रहंदी आ हुते हा।
अच्छा केड़े हंध रईंदी तव।
उ रहंदी आ कालका जी
अच्छा, हां कालका जी बि इलाई परे आ असांजे तहां तो मां पंजाबी बार
कार से
पंजाबी बाग
अच्छा अच्छा
हां ॿियो तहांजा पेका काथे रहिंदा आहिनि?
मां न मां अनमैरिड आहियां मुंहिंजी शादी न थियल आ।
अचछा तव्हां कुंवारा ई आहयो।
हां
अच्छा, घणे साले जा आहियो?
मां त टेवीह
टेवीहे साले जा आहियो।
हा
अच्छा ॿियो प पढ़ाई थी वई?
हा, पढ़ाई त थी वई आ पढ़ाईंदी आहियां मां स्कूल में।
अच्छा, स्कूल में पढ़ाईंदा आहियो।
हां।
अचछा ॿियो
ॿियो तहांजी शादी थयल थी वई तव?
हां मुंहिंजा त हेॾा वॾा वॾा ॿार आहिनि।
अच्छा हां
हां हूं, मुहिंजी धीअ ऐ। दिल्ली मां ई आयां इन दिल्लीअ में ई धीअ जी बि शादी कई आ।
अच्छा अच्छा
हां
ॿियो बसि बढ़िया तहांजा घणा ॿार तव?
मुंहिंजा ॿ ॿार आहिनि हिकु धीअ हिकु पुटु।
अच्छा, पोइ छा कंदा आहिनि उ?
हा।
छा कंदा आहिनि उ ॿार?
मुंहिंजी धीअ जी शादी थी वई आ। चवां थ थी पुटु आहें पुटु स्टेशनरीअ जी दुकानु तसि।
अच्छा अच्छा।
हां ॿियो तहांजे घर में केरु केरु आ?
जे घर में असां टे भेनरूं आहियूं मम्मी आ
अच्छा
हा हां।
टे भेनण त हिकु जी त शादी थी वई थी नी की हुनजे अलाव
हां न न हे हिकु जी शादी थियल आ। हा बाक़ी सभु आयूं हां।
अच्छा
हा
ॿियो पापा छा कंदा आहिनि
न मुंहिंजो पापा कान्हे
पापा कोन तई
न न
अच्छा ॿियो
ॿयो सभ बढ़िया तव्हां ॿुधायो
तोखा बाक़ी वॾियूं नंढियुन भेनर
न मां सभिन खां नंढी आहियां
अच्छा ऐं तोखां वॾियूं भेनर घणे घणे साल जीूं जेकी कुआरियूं आहिन
ब हिक सतावीह साले जी आ हिक कवारी आ बाक़ी हिक जगह शादी
हा अच्छा हिक सतावीह साले जी तई अच्छा अउ हिक जी शादी थियल आहे
हा
अच्छा
हा ॿयो सभ
मम्मी छा केंदा आहिन
मम्मी त घर में ई रहंदी आ या थोडो बहुत हा
घर में कुछ कंदा हूंदा नी जीअं कमाई जो ज़रियो हुजे कुछ
हा मम्मी उ थोडो पैकिंग वैकिंग जो कम कर दी आ
हा न ठीक आ ॿियो छा घर त हलाइणो ई हूंदो आ नी हर कंहिंखे
हा भाई घर त हलाएडो भी आ
हा न सही आ कोई हो थोोडी आ
हा
इअं त पहले मां बि कंदी हुअम हाणे उमर वॾी थी वई आ हाणे न पुजदोआ न केंदी आया
हा सही ॻाल्हि आ पो तव्हां छा कंदा आहियो तव्हां घर में ई रहंदा आहियो
घर में ई रहंदी आया
अच्छा- अच्छा हा त नूंहं भी अथव तव्हां
न न पुट जी शादी न थी आ हम उ व हाणे उह सत ॾींहं साले जो आ
हा सठटीह जो अच्छा
हा
सही आ
हिनजे लाइ छोकरी ॻोल्हियूं ता पिया मिले नथी पई मंगली खपे
अच्छा- अच्छा ह मंगली थोडी मुश्किल थींदी आ न मिलण
हा हिन करे
सही आ ॿियो सभ ठीक आ तव्हां ॿुधायो
तहांजे हिते झूलेलाल मंदिर आहे।
हा आहिन ॾाढा सारा इन।
अच्छा राजस्थान में आहिन झूलेलाल मंदिर।
हा आहिन न।
अच्छा
इते असांजे इते त पूरोई मतलब जो बि। मुंजे एरिया में जो माण्हू रहंदा इन। हुनन हिक पूरी मंडली ठाए रखी आ सिंधियिन जी उहो जुलूस वुलूस जो बि। सभ कंदा आहिन झूलेलाल जो गलीन वलीन में घुमाईंदा इन इंअ जुलूस।
हा, हो त आखरी ॾींह न।
हा मतिलब आख़िरी ॾींहं या फिर चेटीचंडृ ते।
हा असांजे इते भी इंऐ। थींदो आ। असांजे इते इलाही सारा मंदिर इन।
हा हा दिल्ली हा दिल्ली में त ॾाढी सुठी तरह मनाइंदा इन
अ हा असांजे इते चालीह ॾींहं ई लंगर भी थींदो आ।
आ मां ॿुधियो आ।
हिम दिल्लीअ में घुमण जी बि इलाही जॻहियूं आहिनि जीअं। ऐंॾे बंगला साहब नानक देव यो गुरद्वारो। फीशगंज गुरद्वारो थी आयव भेण वट आयव त।
पला साइब त मां वई आहियां शीजगंज बि मां वई आहियां।
अच्छा।
इ आ
ॿियो कीअं लॻियो। गुरुद्वारो गुरुद्वारो कीअं लॻयव बंगला साब।
ॾाढो बढ़िया ऐं, बंगला साहिब त।
हा इलाही बढ़िया ऐ वी। ॿियो हुते पो प्रसाद खाई आयव लंगर प्रसाद वग़ैरह।
हा लंगर बि उते खाई अलाए कि बार वई अंबा वार वई आहियां मां। हा त प्रसाद खाई आई आयां।
हुते त ॿिनि जॻहिन ते लंगर प्रसाद थींदो आहे हिकु जॻह ते कढ़ी चांवर मिलदा आहिनि पंजाबी कढी जे पकोड़न वारी थींदी आ, अऊं हिक तरफ़ वैसे रोटी वारो प्रसाद मिलदो आ दाल रोटी वगैरह।
हा मां दाल रोटी अऊं शायद पनीर जी भाॼी हुई उहो वारो।
हा हा हुते ई खाधी ठीक आ। हिकु जाते हो न आहे सरोवर ठहयल।
हा
हुन तरफ़ आहे अंदर वञी करे होॾे हुते कढ़ी -चांवर मिलदा इन।
अच्छा अच्छा मिल मिलदा हूंदा असां त न ॾिसोसे।
हा त असां वेंदा रहिंदा आहियूं न त असांखे त ख़बर आहे नी।
अच्छा अच्छा
हा ॿियो।
न न ॿी जॻह बि त वेंदा हूंदव न दिल्लीअ में ज़रूरी लाल किलो आ।
ऐं दिल्लीअ वारा माण्हू लाल किले वग़ैरह न वेंदा आहिनि घुमण।
अच्छा उ काथे वेंदा आहिनि।
हो वरी गुद्वारे मंदिर ई वेंदा आहिनि वधीक।
अच्छा, अच्छा।
चइन्दा आहिन जाते शहर में रहो त माण्हू हुते घटि ई पसंदि कंदा आहिनि घुमण।
हा सही ॻाल्हि आहे, जीअं असांजे हिते हा
बाएर वेन्दा अायु त हर ॼॻय घुमी ईंदा आहियूं पंहिंजी दिल्लीअ में न घुमदा आयूं हेॾो।
हा सही आ। हा ज जंहिंजे हिते घुमण जो थींदो आ हू वेंदा कान आहिंन जंहिंजे न हिते न थींदो आ उ सोचंदा आहिनि।
असां घुमण वञू। ईअं ई थींदो आ, जीअं असां हाणे होॾे वयासीं बॉम्बे असां हिकु हिकु जॻह घुमी आयासे, हेॾो असां दिल्ली बि न घुमया हूंदा से।
हा ईअं थींदो आ।
हु।
ऐं पंहिंजे शहर में त त थींदो आ कम वम थींदो आ न त माण्हू खे टाइम ई न मिलंदो आहे। घुमण जो पर ॿी जॻह ते माण्हू फ्री थींदो आ।
त फ्री हूंदो आ त घुमी ईंदो आ हर जॻह। भई असां आया ई घुमण लाइ आहियूं त घुमंदासीं नी हुते त
हा वई, वई हुते त घुमण ई विया आहियूं उनिन
हा। ॿियो, तव्हांजे हिते बि हूंदियूं बढ़िया जॻहियूं घुमण जूं?
न असांजो मतिलबु हिकु शइ कोटा आहे त हिते घुमण जी एतिरी शयूं जॻहियूं कान आहिनि मतिलबु हिते मंदिर, मंदिर ॾाढा आहिन, घुमण जी जॻहूं घटि आहिन।
अच्छा, त हुते पाणी वग़ैरह सही तरह ईंदो थव?
हा, हा पाणी असांजे हिते त चोवीह कलाक ईंदो आ।
न राजस्थान में चईंदा आहिनि नी पाणीअ जी दिक्क़त हूंदी आ।
हे त चईंदा ई आहिनि पर असांजे हिते त कान्हे असांजे हिते चोवीह कलाक आ असांजे हिते नदी आ न, हा
हु
राजस्थान जे ॾाढा सारा शेहर, शहर आहिनि जिन में थींदी आ दिक़त।
अच्छा।
हा। हिते कान्हे, असांजे हिते त कान्हे।
अच्छा हल सुठो आहे नी न आ हे त माण्हूअ जी दि त थिए त इलाही परेशानी थींदी आ पाणीअ जे बगैर त
हा, हे तां आहे दिल्ली में बि ईअं थींदी आ परेशानी पाणीअ जी
हा कंहिं कंहिं महिल थींदी आ। हिते मतिलब तकरीबन त ईंदो ई आ। अहिड़ी ॻाल्हि न आहे कॾहिं बाए चांस जीअं सफ़ायूं वग़ैरह कंईंदा आहिन नी। पोइ वरी बंदि करे छॾींदा आहिन पोइतां। हो बि फोन ते पहले अची वेंदो आहे की पाणी न ईंदव।
अच्छा हा त पोइ टंकियूं वंकियूं भरी छॾंदो आ माण्हू।
हा बाल्टियूं, टेंकियूं सभु भरे वठंदा अयूं पो।
हा
न बि त हेठि पारक आह हुन में पाणी ईंदो रयंदो आह न त माण्हू तां ई भरे वठंदा अनि।
अच्छा अच्छ्
आ हा असांजे हिते ईअं ई थींदो आह। हंहंहं!
अच्छा ह ह ह
हा पो उते पाइप लॻाए करे माण्हू हिते पंहिंजे घर त ई खणी ईंदा आहिनि, पाइप पो उता भरे वठंदा आहिनि।
अच्छा सही आह कमु हलिणो खपजे बसि।
हंहंहं सही ॻाल्हि आ ॿियो
ॿियो हिते सभु बढ़िया ई बसि
खाइण में छा-छा पसंदि अथई?
खाइण में त मूं मूंखे हुअं त फास्ट फूड ई ज़्यादा पसंदि आह। व हा बाक़ी सिंधिनि जे में त सिंधी कढ़ी चांवर आहिनि।
हा, सिंधिनि में त कढ़ी चांवर इलाही हूंदा आहिनि।
हा हा तां तव्हांखे छा पसंदि थव खाइण? म हा हा सभु मिलंदों आह। हा
अच्छा दी
अ